हँ की हाल चाल छै बहिन अना न क न न कतो बीजी नय छियै तन कैसे है बसै छियै कनिक बेसे छियै। ह बेसल छियै ओर बताउ चाय पानी भऽ गेल अहाँके
हँ चाय पानी तऽ बहिन भए गेल छै आ कपड़ो मोड़ लेलो आब जाइ छी हँ आब जाइ छी कनी बच्चा सब के राखल छै साइकल हॉले में त पूरा घर जाने छिय भरल भरल जेका लागे छीये
हँ उ स
नीक हँ तऽ ओकरो निकाल के जाइ छी पोटिको उटको मे रख क आ तखान एकदम नीक से झाड़ू पोछा क के बच्चा सब जाइ छै तऽ एहने खाली झाड़ू फेरा देय छियै घर में बासी घर मे नै जाइत् दिया छियै हँ आ आब जाइ छी कनिक नीकसँ झाड़ू पोछा सभ कऽ कऽ आ तखन फेर करबै तऽ वही कपड़ा उपड़ा जे मॉरलियै ने सखी तऽ कनि थाकल जेक मोन लागल तऽ सोचलौ क चलू कनी सखी से गप कर ले छी एहि समय
मन फ्रेश हो जायत हरियर भऽ जायत
कनिक देखियौ समयो नै ने भेटै छै तऽ हम सोचलहुँ कि चलू कर लै छी कॉल फिर सोचते रह जाइ छी कॉल करबे नै करै छी। कटि जाइ छै आ बच्चा सब जे उठै छै ने हँ तऽ ओ सब शान्ते नै रहै छै आ नै शान्त रहै छै ने तऽ केकरो से गप करे मे हमरा मने नै लागै छै फिर
हँ तऽ बीच मे हुड़दंग करते रहत तऽ केना गप करे मे मन
हँ आब बच्चा जे छोट छै ने से जानै छियै शरीरे पे कूदते रहत आ की करत पीछा पाछूमे हमर बैसि जायत आ तखन हमरा ढकेलत हँ साल भर के जे छै से अगर हम बैस जायब सोफा पर तऽ जबरजस्ती जाके चढ़ जायत तऽ आ हमर पाछो से अपन तनिये तनिये ह तनिये तनिये टा तऽ पैरे छै। लेकिन ओकरेमे की करत कि हमरा पाछूसँ ढकलेत कि मतलब तू आगू बढ़ हमरा बैसे तौ बुझलौ
के इतना बुद्धि छै।
अ आइ काल्हिके बच्चा हाइब्रिड रहै छै से नै जानै छियै
हँ ई तऽ अहाँ नीक कहलहु जेना हाइब्रिड खााय छीयै तऽ हाइब्रिड
बच्चो सब छै हँ हँ बस वही बात छै तऽ से से हम कुछ नै करै छी जो तू सुतल छै तखने हम सबटा काज कर लेय छियो जब उठबीही तऽ हम अपन देखबै की करयके छैय नै करयके छैय आ जानै छियै जे आयल छियै घर सस। से सबटा कपड़ो एमेर फेेकले छै। तऽ वही कुछ कुछ कपड़ा छै नया नया कपड़ा छै। इम्हर उम्हर फेेकल रहै छै ने तऽ बच्चा सब ने ओकरामे कलर लगा दै छै सखिन की कहू
बताउ त बड बदमाश छै
हॉ अभी जे ओकर पापा ला के देलखिन हन नया नया कलर सब डोम्स के जे नै आबै छै से सबटाके कलर पूरा सेट बड़कावला ला कऽ दे देलखिन हँ आब दुनू बहिन अपन बैस क ओकरामे कलाकारी करते रहै छैय आ ओकरे मे कनी छिट। टलक लगेलक हाथो में लगैलक तऽ इम्हर उम्हर पोछ दै छै से से हम कहलहुँं की नै भाय हम अपन सरिया लै छी। एहन नै होय कि नया नया कपड़ा के दाग दूग लगा के आ छोड़ दे
अहूँ एगो परेशानिएक्षभऽ जाय
बड परेशानी छै देखियौ कतहु पहिले तऽ आदमी एहन नहियए देखै छै कि हाँ कोन कपड़ा केहेन छै नहि छै धोलक रख देय छै आ कहीं जाय आबे के पहले जे देखे छियए कि आब ला जे जे कपड़ा निकालै छियै ओकरामे कोनो ने कोनो दाग लागल छै आ जानने छियै फिर ले क जाइ छियै ने तऽ सास सब की कहै छथिन इ केहन केहन कपड़ा ले कऽ आबि गेलखिन हे किया एहन कपड़ा रखे छी बाल बच्चा के आक अपनो मे खराब लगै छै ह
इ तऽ बात सही कहे छियै जेना हमूँह हमर हमरा बेटी के एकटा गाउन छै अभी एके बार पहिनले छै हमर जे पैघ बेटी छथिन उ तनिका और छोट बेटी से बुतरू छथिन आ ओ उनका के पहनलिये जे गाउन गाउन त तनिका फैल फैल रहै छै बड भारी लगे छै धोबहु में आब कोन चीज के जे दाग केना जे दाग लगा देलखिन अ बाया साइड मे छूटेैत न छूटे छै करिया करिया लगे छै देखे मे आओर जे धो के हम पसारलहुँ तऽ हमरा आ मालिक जे देखलहुँ तऽ कहै छथिन आइ ई केना धोले छियै अहाँ से देखो तऽ दाग न मिटले छै तऽ हमे कहलहुं की जाउ अहाँ अपने धो लू तऽ फिर वोहू वही एक मग्गा पानी लऽ के साबुन ल के बैठ के खूब देरी रगल ती लेकिन केना ओ छूटत आब ओ का चीज के लगल छैय दाग से हम न बुझे पारलहुॅं
नहि होबे करैत छैय बच्चा सबके जे देखियौ खेल कूदमे ओसब थोड़ी बुझाइ छैय कि हमरा ककरा तऽ कपड़ा के केना रखे कीछे नहि रखि
आउद गाउन गाउन ताउन सबदद धोवहुंऽ मे भारी हो जाइ छै न धोवहुंऽ मे न बनै छै वाशिंग मशीन मे आ चला नै सकै छियै आ हाथ स धोबे के आब आदतो जे छूट गेल न तो भारी भारी कपड़ा हमरा आर के हाथ से धोवे मे बड मुश्किल होवे छै
नै सखी हम तऽ चला दै छीयै जानै छियै की करै छियै जितना नया नया कपड़ा रहै छैय ना ओकरा की करै छियै कि पानी कनिक बेसी दऽ कऽ आ सरफ दे देलौं आ ओकरा फेर ओकरेसँ खीच दैय छियै पहिले डाल दैय छियै सब नया नया कपड़ा डाल दियऔ नै जेब बेसीके पानि देबय ने सखी तऽ अहाँके कपड़ाके किछ नै हैत
ना सखी तऽ जेना ना - ना। पूरा उ गला मे अऽ कमर मे स्टोने वर्क छैय जेना उ तनिका मोचरात नऽ जे अगर एक दूगो कपड़ा सङ्गे मोचराइत तऽ ओ छूट जायत नै तऽ हमु करै छियै कुछ कुछ वैसन कपड़ा के हाँ
आज जे रेहेते ना तऽ अहाँ एक काम करबै कि ओकरा असगरे मे ए - एतै करबै।
हाँ तो केन केन भी लगल छैय न।
अरे कोनो दिक्कत नै छैय लहँंगा जेकाँ छैय से कहियौ ने लहँंगा जेकाँ छैय।
हाँ केन केन भी लगल छै खूब फैल छैय।
हाँ कोनो दिक्कत नै छै अहाँ करऽ सकै छीये लेकिन बस उसका ओकरा तऽ आसगरे मे दियौ जेसे जेना के हम अपन बेटीयों के लहंगा धोवै छियै
आब हर बेर तऽ देखियौं ने होवे छै ने कि आदमी ए लॉंड्रीए में देत। ओते केतेक कतयसे लेते आदमी आ देखियौं हर बेर करे की छै कितेक कनिक पैघ छैय न तऽ बेटी त पहिरे छैय। तऽ उ नीचे लेसराए छैय।
पताप।
लहंगा तऽ रहबे करै छै कनिक पैग तऽ
ने तऽ लहंगा उहंगा त हमहहुँ डाले छियै ओकरा ओर में शीशा के वर्क छै तऽ उ ने छूटे छैय। त हमु लहंगा उहंगा असगरे में डालके घुमा के आ फिर गार के पसार दै छियै।
हाँ तऽ फिर ओकरो में दिक्कत ने छै सखी एक बेेर देखबे ने एहन देखियौ अहाँके अ अ पन मन हाँ।
हाँ जेना देखबैं आ हाँ ने तऽ इहो कैर सकैत छियै कि कम्बल उम्बल जेना खींचे छियै न हमें तऽ आधा लटक कह के और आधा चलबै छियै। तो अगर उ जेतना तक डिजाइन छैय ओ के हाथ से पकड़ के आ फिर खाली नीचे वाला हिस्सा के चला के जे देखब हाँ धोत के देख ब जे ओकरा आरमें
ने - ने - ने हो जेतै सखी। ओहन कोनो बहुत बड़का ई ने छैय दिक्कत।
ना तऽ चलो एक बार हम ओहो करके देख लेब बड मुश मुश्किल भऽ जाइ छै ओकर गाउन ऊन धोवे में हमरा और के।
आ जाने छैै सबसे ज्यादा गुस्सा त लगे छै कि धोवे से जायदा पसारे में। टप- टप- टप -टप पानी चुते रहै छैय।
हाँ जेना ओआ के ड्रेन न कर सकै छीं अहाँ।
हाँ ड्रेन तो ने कर सकै छीं सखी। अहाँ खींच लेबै लेकिन अहाँ ड्रेन नै कऽ सकै छीयै ओकरा म। खींचैमें कोनो दिक्कत ने छै लेकिन हूँ।
के जहाँ पसारत तहा पानी टप -टप तऽ चुबे करत।
हाँ। तऽ हम की करे छीं कि ए धो -धा कऽ बाथरूमें में कनि काल लेल टाँग दय छि छियै नल पर रख दै छियै आ तखन तऽ उ पानी जे गर जाइ छैय क्योंकि देखियों ओकरो में कनि बेसी पानी ने न ठहरे छैय। रहे छै हिब। दै ऐं की कहै छै ओकर नेट के कपड़ा आ केन -केन भी कपड़ा पानी ने धरे छैय ओ तऽ तुरन्त
हाँ निकेसे छैय हाँ।
हँ तऽ बस चूटसँ हम ओकरा धो धा कऽ आ खँघालि कऽ आ रख दै छियै बस ओ अपन ओते एते पानि गर जाइत छैय। आ तखन हम जा कऽ ऊपर में पसैर दलौ।
ओ भऽ गेल।
भऽ जाइ छै हँ
हूँ नय ई तो अहाँ सही कहलौं जे हमहुँ एक बार ट्राई करब जे हो जाइत तऽ हमरा आर के भी बड्ड सहूलियत हो जाइत ओ खिछे मे हमरा आर के खूब माथा दरद हो जाइ छै
होबे करै छै ई कोनो कहे वाला गप्प नय छै हँ
जानै छियै हमे ओ जल्दी कपड़ा के निकाल के पौहरा नय छियै ओकरा आर के
आ देखियौ पार्टी उटी मे ओहने कपड़ा अच्छा लगै छै।
हँ नीक लगै छै देखोहो मे खूब सुहगर लगै छै ने आ बाल बच्चा जे पहिन के तैयार हो जाइ छथिन तऽ खूब नीक लगै छै देखऽ मे
सही ने कहै छै कि ओ पहिरोओमे नीक लागैत छै देखेमे आ हमर मालिकके जानै छियै नेट नय पसन्द लागै छै एक नय हुनका नेट नय नीक लागै छै नेटो रहै छै जे कनिक आइ काल्हिके नेट नय निकलल छै कि कनी ओकरामे अ रहै ई मतलब नेट जेकाँ नय लागे मच्छरदानी जेकाँ नय दिखे के चाही ओ सुन्दर वाला नेट चाही हुनखा मतलब कनी फैंसी वाला हँ
जेकरा कहै छै ओकरा आर मे वर्क करल रहेै छै
हँ हमरा नाम तऽ नय बुझल छै नय हम एकटा मगेलौं हेन की कहै छै मिसो सँ ऑर्डर कऽ कऽ बुझलौं तऽ ओ बड्ड नीक लागै छै फ्रॉक गाउने जेका फ्रॉक छै आ ओकरा मे कनिक दुपट्टा वाला टाइप के डिजाइन छै से जानै छियै एहन सुन्दर लागे छै सखी कि हम किछु कहि नय सकैत छी आ जादा के छैयो नय साते सौ रुपया के छै। आ लागत की कम से कम दू हजार रुपया के छै
तनिका हमरा आर भी फोटो भेजब ने जे हमहूँ देखब की केना लगै छै से
हँ जानै छियै आइ काल्हि ने सभ कहै छै न लेकिन ने नीक रहै छै ऑनेलाइन कपड़ासभ अहाँ मंगवा लियौ आ देख नय छै अहाँके पसन्द आयत तऽ अहाँ रिटर्न करके पैसो तो मंगा सकै छी आ जे दुकान से लेबै एक तऽ मन लायक भेटै नय छै। बुझलौं आ फिर अहाँके लेबैए पड़त नहियो अहाँके पसन्द छै तऽ फेर कपड़ा के बदले कपड़े लियौ अहाँ दोसर पैसा नय ले सकै छी।
तऽ आ ओ ऑनलाइनमे तऽ पैसो वापिस कर दै छै।
ओही तऽ सबसे नीक छै कि अहाँके घर बैसल मे सभकुछ भेटियो जाइ छै जानै छियै हम एकटा पूजा लेल साड़ी मंगवेलौं ऑनलाइने एहन सुन्दर हमरा साड़ी भेटल सखी। एहन सुन्दर कि हम पहिरलौं न तऽ लागै की मतलब बड्ड नीक सन देखियौ ई नय छै कि बड्ड काम उम वला छै हमरा ई बेर के बड्ड मन रहै की हम प्रिंटेड साड़ी पहिरू बुझलियै देखियौ वर्क वला साड़ी की रहै छै ने कि पहिर लिय एक से दू बेर ओकर बाद ओकर कोनो काज नय छै आ प्रिंटेड साड़ी के छै कि अहाँ जेतऽ मन करे तेतऽ अहाँ पहिन के जा सकै
हँ ई तो अहाँ सही कहै छियै आ नीक भी लगै छै देह मे शोभगर लगै छै।
हँ आ कनी हल्लुक रहै छै। इहो छोवे छै तो ओहे सोच के सक कि हम मंगेलहु हम तऽ डरै छलियै कि पता नय केहन ने केहन आ जेतै तऽ पहिर पेबे कि नय पेबे आब पूजा के दिन एकदम नजदीके छलै दू दिन पहिरे हमरा नीक निकले के छलै दू दिन बाद आ दू दिन पहिले आय तब फिर जल्दी जल्दी मे की केलहुँ कि एकटा इम्हरे रहै छथिन सखी हुनखा हम देलौं साड़ी के हमरा कनी फाॅल पिको कर दिअ ओ बेचारी अपन फाॅल पीको कर के हमरा सा दुपहर देलौं आ ओ बेचारी हमरा साँझे के दे देलक कि लऽ लिअ अपन आ काम भए गेलै आ हमर बहिन जे छथिन ओ हमर ब्लाउज सिल दय छथिन लेकिन ओहो बहिन ओ समय ओतय नय छलथिन ओहो अपन ससुरारिए गेल छलथिन कोनो काज से आब की करू तऽ एकटा चाची छथिन मोहल्ले मे उनखरो एक दिन पहिले गृहप्रवेश आ हमरो एक दिन बाद ई आब हम कतौ गेलौं तऽ हमले ने कि चाची हमरा अहाँ सिल देबै तऽ कहलखिन कि ए बौआ हम सिल तऽ देबै कहां क लेकिन हमरो घर मे छै पूजा देखियौ ने आइे हमर बेटा दुनू के साड़ी ला के देलकै या हमरो आ हमर पुतौहु के आब देखै छियै दुनू के त सीले के छै तऽ हम कहलौं कि देख लिअ चाची अहाँके हम प्रेशर नय दै छी कि अहाँ देखियौ केकरो घर मे काज छै तऽ आहां प्रेसर नय ने दे सै छिय कि नय हमर काज करिये दिय त हम कहलौं अहाँ देख लिअ